की करै छी
किछो नय करबै की
खाना सब भए गेलै
आब हेतै
ने त राइति में जे हम कहलियौ जे मैसेज करैत छियौ अथी कॉल करै छियो तहन आ आराम सँ बात करबही त नय आ तुरते फेर ग्रुप में मैसेज
बिल्कुल बिल्कुल ऐप के नियम त पता छौ ने झुट्ठे से ऐप खोइल क फोन लगा दैछिए पहिले
कि कि कहिन ने
आय पर छै जे जखन एहि पर आबे छै ग्यारह मिनट बात केलियै हा तकर बाद चुनाव टाइमिंग आबै छै जे अहा मिनट के टाइम में अहाँ के सेलेक्ट भेल हे एहिपर जे छै जे कोनो मुद्दाापर अहाँ बहस करियौ जवाब सवाल करियौ तखन जा क पॉइंट दै छियै ग्यारह मिनट बात केने रहिैए आ चारि मिनट केने रहै रेस्पाउस मारने रहे आ ओतय बहस बाला केने रहिए ग्यारह मीनट त ग्यारह मीनट में त द नट क देलकै ह सब के रिस्पॉंस बूझा आबै छौ नहिये सीधा खोल दै छी ऐ मे और नै होय छै न प्रोफाइल पर जाक चेक्क कए के देखलीए है।
ठीक
भोरे भर ऊपर मार घुतलै ले।
कि।
दोसर भैया के नंम्बरसँ खोलने छियै ने एगो और तऽ। मगर मैसेज केलखिन अनुपम माँ जे हम फ्री छी करू कॉल हम पहिले हिनकासे एगारह न तक बढ़िया लका एकदम बात क दियएै। तकर बाद कहलियै ई मामा भागिनोके नहि चिन्हैत छियै कखन परिचय दिअ। परिचय नारायण जी, तहन फेर केलखिन फोन। घटिया काज छै, पूरा।
ट्रान्सक्रिप्शनवला, मामी सभकेँ फेल कए देलकै।
किया असुधरीखैत छथि।
अरे पूरा ठीके लिखैत छथिन, आ पता नहि ओकरा हिसाबसँ गलत होइ छै, ओ फेल कए देथि
भाने कऽ देल देखने रहि जेन सरके मैसेज हम। काल्हि मालिकसँ बात केने रहियै एपके मालिक कहलियै कीसभ मतलब की चाहै छियै हमसभ काज नहि करियै। नहि कहके की भेल सर कहल की भेल। मैसेज करैतियै तऽ मैसेज नहि सीन करैत छियै, बात करैत छियै, एगारह मिनट रेस्पॉंस दैत छियै, छओ मिनटके नाम काज होइत छै। आदमीके मूर्ख बनबै छियै, अहाँसभ तऽ नहि सर। बात करै छै, सवाल जवाब करियौ लगातार बात हो रह होइत रहै के चाही एना ओना। कहल छड़ू ने अहाँकेँ मैसज कहै छी तऽ अहाँकेँ मैसेज उठबै फर्सत काॅलके फुरसत के नहि रहैए। चारिटा अऽ आदमीके तैयार केने रहियै चारू भरकि गेलै ने आब। कहै नहि सर, हम ऑफिसमे रहै छीयै। कहलियै ऑफिसमे जा कऽ तऽ अह काज शुरू कियै तऽ फोकस करबै ने अहाँ।
कहलकै नहि सर आइ किछो हेतै, तऽ अहाँकेँ नंम्बर हम सेव कऽ रहल छी अहाँ हमरा पर्सनली मैसेज। काल देल करियौ हम
नम्बर भेजने रहियै, तकरैपर केने रहि।
ह, ओकरा पर किया करब जे मालिक त राखेने छियै, फन ओत स्टाफ छियै। कोन दि चौ अविनाश चौधरी एना किछु नाम छियै। एक घ चालीस मिनट सऽ सब्जी हमर बरक रहल छै।
नहि तऽ कुकरमे किएक नहि बनेलियै?
कुकर मे की बनाबे
लोहिया मे बड़का एकदम धीमा आँच पर बरक रहल छी खाय मे भ आनंद ऐते आ। आ बन्द करी।
आलू सजमनि छै, केओनाही सजमनि छै?
डायरेक्ट सजमनि आलू पालू नहि।
कुकरमे दू सीटी लतै तऽ तरंते बनि जेतै
आओर सभ
ठिके छै।
भोरे भोरे ट्रंसफार्मर उड़ि गेलै से एखन लाइट एले हैं।
एतोह नै रही भोर सँ लाइट
हु।
वला गर्मी छै वाह।
अहा
मम्मीसे गप भेल रहौ?
भेल रहेथिन अखने
हमरो आइ पप्पासँ भेल रहै बहुत गरमायल रहथिन।
आँ
पप्पा सा आय भेल रहै बहुत गरमायल रहथिन
ककरा पर
मतलब सिखबैत रहथिन जे आइके टाइममे अगर अपना पास अपना पर बल पर नहि छी ठाढ़ त किओ नय साथ दय वाला छै से त प्रत्यक्ष देख लेलह न हम ओ चीज त
पप्पास से त हमरा राशियों मे एक घण्टा बात भेलै
आइ भोरमे हमरा भेल रहय बहुत मतलब एना लगलै कानय लगलखिन
हमरा त राइते मे भेल रहै एक घंटा फेर हमरा केशव से बात भेलैहं तोहरो स़े एहि मे बात भेले
छौड़ौ सब के कहलिही पप्पा द
तोरा सबके बुज हल हय
बुझल छै
हूं पता नइ केना हमरा फोन केने रहै क्या हुआ नान
हं
कहल के त हम दोसर काजे फोन केयने रहहिय
हँ से तपे भ मतलब इमहरो सब द जे ईसभ नय ने एको बेर पुछलकै कहलखिन कतबो हमरा पास किछो रहय लेकिन एक बेर त केओ नहि पुछलक जे अहाँ कतयसँ की करबै आ की करै छी
के मामा सब
हँ
हूँ
ई त हम त एक एक आदमी के चिन्हैछियै एतुका आ त टाइगर झा हमरा एते केलक दू बेर एकर कर्ज हम जिन्दगी भरि चुका सक छै कहलीय ओ त नहिए झुका सकै छै बराबरी कए सकै छै बच्चासे बढ़िक‌ हमरा एते एखन कए रहल य‌ ओ चीज त छैहे दुनू बेर उएह हाल शुरूएसे ओ कहैत रहथिन आउ आउ त‌ अपने आ लेट करैत रहै त ओहे चीज छै न त सहारा मुसीबतके टाइममे के सहारा हमरा सभबके चिन्ह लेलियै हन कि ओ झूठ पस अथ करीए लेकिन
हूं ओ मैसेज केने रहै
के खुशी
आँ
खुशी कै लिहे ओकरो से
कते छै एगो नमर एले फेर कॉल करू लास्ट मे चौंसठ से पता नइ के छै
ह
ई त उम्हर से केओ फोन करे तकर त कोनो फायदे नइ छै
किया नै छै ओकर पैसा तोरा मिलतौ ने
नइ भेटै छै किछो नइ आबै छै
पागल छी तु ओ रिकॉर्ड मे नइ लेकिन पैसा दै छै दुनू तरफ के पैसा दै छै
ए आबो ने आठ सौ टका कमसँ कम माछ भात एक दिन बनेबे एतअ
ई पाागल कहीं का माछे बात करथि खाली कते कॉल भेलौ ह एरो
दस दस बारहटा भेलै कॉलसँ नइ मतलब छै। मिनटसँ मतलब छै।
उ छोड़ न लेकिन कते भेलहुँ हैं कॉल?
गीनलियै हैं दस बारह काॅल भए गेल छै।
हमरो ओतबे चौदहगो हमरो भेलै।
को दिमागे नइ दै छै, नई तऽ हमरा एक दिनमे पन्द्रह बिस्ता पूरी जैतै।
ककरा सभ के ऐड करबेलहि हँ नवीनमो छै?
ककरो नइ एड तैड करबेने छियै हम।
रातिमे तऽ एगो नम्बर भेजने रही जे एकरा जोड़ि दियौ।
ओ नागेशके नम्बर छियै अंकितबा छै।
तऽ ओकर नम्बर दिअ ने, हमरा हम चारगो कॉल पूरा लेब।
ककर?
अंकितबा कऽ
हँ, है बुर्बक छै, नै बात ताट करू आबे छी।
या लड़कीए सभ जे केओ हेतौ तऽ।
लड़की सभ के तऽ नहि देबू अंकितबा छै ऐगो।
दिहुँ ने नम्बर, मतलब हम कऽ कऽ बस खत्म कऽ देबै, आओर की।
ओते टाइमे को जगह नहि रहै छै, हम एखन एकबे बाते नहि केलियै हे।
जहने रहतै तखने करबै रे।
एक बजे राइत मे करबही बात?
नै
तखन फेर
की करै जाइ छै।
की करतै जे हैं
हू।
जाए, तैयारी करै जा, शुरू कर। अच्छा।
ठीके छै।
अच्छा, तेहेन तेहेन। बड़का लोक सभ फोन करे छै, ने बात के कथ कथ के मिथिलाके जे ई छै, हर हमरा नहि बुझल छै।
हम तऽ करबे नहि करै छियै, ग्रुपमे जते मैसेज करै छिये ककरो नहि करबह।
जते एखन तक फोन एलै हैं एकदम। मिथिलाके एना मिथिला कोना भाय हमहुँ मिथिले छियै हमहहु बुझल छिये छै, नहि छै, की हमरा ज्ञान तू देय छ
टॉपिक की उठबै छै?
टॉप उएह उठबै छै, जे हमरासके टॉपिक ई रहत एगो लड़की फोन केलकै। कहलै सर टॉपिक की राखबै कहलिए देखिय हम बच्चा छी हमरा लगमे बहस करैके मोन हुए ने। राजनीति करबै तऽ करू ओहो शिक्षा व्यवस्था पर कहलकै ह, हम तैयार छी। औकरा एगारह मिनट पहिले भेले। तऽ फेर कटि अपने आप कटि गेलै फोन फेर कहलै करै छी फेरो करू। बाइस तेइस मिनट होके, चौबीस मिनट हिनके लियए
हू।
एगो फेर लेदीज रहै, दिल्ली सर करैत रहै बात। टीचर रहै, ओकरासँ रात मे कनि बात भेल रहै। एखन तऽ खाली लड़कीए से बात भेलै एगो लड़का बाकी सभ लड़किए रहै।
तऽ खुशी जे कए लऽ फेर फ़ेरो कऽ लेबे ओहि प्रियास तऽ नहिए करे ओ पागल छै, ओकरा तरफ नेटवर्क रहै नहि छै, कॉल पौसे चैल जाइ छै।
बहुते कलमे आवाज टकरा लाग आवाज वापस आबे जेना हम करे छियै तऽ हमर आवाज हमरे। सुने देबा लागै छै।
नहि एना नहि हुवाके चाही। अनुपवमे कऽ मैसेज कयने रहैत रहै जे फोन करू।
अनुपम भैया के नम्बर सही ग्रुपमे भेजने छै? केओ फ्री छी? चन्दन कुमारके।
हँ, हँ, चन्दन रॉय कऽ
करु हमरा, कहलिय रुकु अहाँकेँ एक घण्टासे हुनका एकदम खूब राजनीतिसँ खेलियै खूब बढ़िआ जकऽ। कहलै बढ़िआ छै, शिक्षा व्यवस्थासँ अहाँ जुड़ल छी, देख कऽ खुशी भेलै एना खूब। ता बाद कहलै कि चिन्हलियै नहि हमरा अहाँ? तऽ नहि कहलियै धूम आ भागिनोक ने चिन्है छियै। तऽ कहै छै, अपन परिचय दियौ, नारायण जी कहै छै, ओ हरे महाराज। तहन फेर फोन केलखिन उमहर। ओखिन आबै छै, दस दिनमे पटना। भेट घाट हेते।
हू। कल हुनको बचले छै, एके मतलब।
तीन चारि गो बचल छै।
हमु आइ मेसज करे छी।
एते भेलै, राख फोन।
आँ?
राख फोन भए गले
अपने कटतै बारह मिनट होइ दैही अपने कटि देतै।
हू। जगद ज
काल्ह तीन कॉल भेलै खुशबू मौसिसँ
हू।
एक कॉल केने रहियै हुनका, हुनकासँ एखनहुँ तीन कलम छी।
हमरा तऽ जे बात कतका रगड़ि दै छियै, पकड़ि कऽ जे मुदा उठे उठा सामनेमे चैटजीपीटी लैपटॉपमे खोलि कऽ।
एगो लेडीज कहलके जे हम यात्रा पर।